हेलो ठीक छै अहाँ ठीक छी
हँ हमहु ठीक छी की सब भ
नऐ किछु बस घुमै छी हवा लगबै छी
खाना पीना भऽ गेलै
हँ भऽ गेल हन एखने चायओ पीलो हन खाना तऽ बड़ी काल भेलै हन
अ हमरो सबके खाना की सब खाना बनल रहे अहां ओतऽ
आए एकादसी छले ने तऽ रोटी सब्जी सब बनल छल
हँ एकादशी के तऽ लोग चावल नए खाए छै ह और सब की सब भऽ रहल छै घुईम रहल छी
अच्छ अहाँके तऽ बौआ बड़ सुन्दर अइछ
कहाँ सभसँ बदमाश यऽ सुन्दर य
ह तऽ बड़ सुंदर आदमी बदमाश होइ छै न
अच्छ तेना आहु छियै बदमाश ओहु तऽ सुन्दर छियै न हं हं हं
हम शान्त बहुत शांत छियै बदमाास थोड़े छियै एहन शांत
हम सुंदर थोड़े ने छिए हम तऽ एहन शांत छियै जे हमर झा जी से पुछबेन केहन शांत
ह
शांत छिए न सासुर जेबै तऽ बदमाश भऽ जेबै
हँ ओ तऽर छैहे नियमे छै सासुर मे शांतो आदमी जाय कऽ बदमाश
हँ ओ तऽ नामे देल गेल छै सासुर
हँ शांतो आदमी जा कऽ बदमाश भऽ जाइ छै
ओ जेना हम सभ छी अहाँके दीदी सब
हँ ऐं तऽ हमर दीदी कोनो शान्त नइ छथि हमर दीदीओ बादमास हय।
अच्छा, नइ-नइ हमरा तॅं नहि लागि रहलयए अहाँके दीदी बदमाश छथि
नइॅं, देखि कऽ हमरो नहि कोइ कहि सकैए जे हम बदमाश छियै मतलब पहिल-पहिल बेर जे भेट हैत तऽ हमरा अहाँ नइॅं चिन्ह सकैत छी जे हम बदमाश छी।
पहिलुक बेरमे थोड़ेक केओ ककरो चिन्ह पाबै छै
ओनाहुॅं कोई नहि चिन्ह सकैया हमरा साथे जे रहै छै सएहटा हमरा चिन्ह सकैयाए।
अच्छा, अहाँके बरेटा चिन्ह सकैत छथि। डेली रहतथि ने लऽगमे सुतल तखन
नइॅं- नइॅं से तऽ हम माँ, दीदी सब आदमी चिन्हैयए जे आदमी हमरा मतलब जादा
दीदी माँ सभ कहै छथि कि अहाँ सभसॅं शान्त छियै तीनू चारू भाइ-बहिनमे अहाँके माँओ कहलथि हन, गुंजेश अहाँ के दीदी अहाँके जीजा जी?
नहि के हँ ई तऽ सही कहने हेतथि, ई उल्टा कहने हेतथि अहाँके चारू भाइ-बहिनमे सबसँ बदमास छी
अच्छा, हम उल्टा नहि ने हमरा भेल कि सच अहाँ शान्त छियै सभसँ तॅं कहलियै बात कए कऽ देखै छी हिनकासँ
नहि तऽ ओ उल्टा कहने हेतथि, हमर झाजी जे तॅं ओ हमर नामी, नामे रखने छथिन विषधरि
विषधरि!
किया तऽ हमर हमर घरमे एक बीचे बहुते गं बेर गहुमन साँप अबैत छलै तॅं ओहि टाइममे अगर अहाँ बिषधरि छी तँ ओ अपन जहर लै लए आबैत हेतै।
अच्छा
महारानी सॅं भेंट करै लए तऽ हमरा किछु होइ नहि ने छलए ओहिसँ
तेॅं नामे राखि देलथि ने!
बहुते नाम छै हमर, एकेटा नाम छै, बहुत
अहाँ तँ खौंझाइतो हेबै ने कहैत हेतैथि तऽ?
की हुनकासॅं? की खौझेनाइ? हुनकासॅं हम जीतब? कियक तँ जेहने ओ तेहने हम जेहने हो तेहने हम तैँ ओ हमरा ज्यादा जल्दी नहि किछु कहतथि
अच्छा, डरि जाइ छथि ने!
जेहने ओ छथिन तेहने हम छियै, किय तऽ जेना ओ पिनकै छथिन एकरत्ती गप पर तनाहि हमहूँ, हमहूँ पिन्हकै छियै
हॅं
हॅं, ताहि दुआरे दुनू, दुनू एके रंग छियै, हमरा कहै छल -खिन हुनका दिया जे मजाक करैत छलखिन तऽ हम कहलियनि कि जे भाग्यसँ अहाँ भाग मनाउ ई जे हमर दीदीके भेलथि आ जँ हम होइतहुँ तहन की होइते अहाँ सभके एखन?
से नहि होइत छै यै से उल्टा भऽ जाइत छै ने
नहि तऽ ओ भगवान, भगवान जोड़ी ताकि कऽ बनबैत छथिन ने कनि दीदीके हमर आदत छै जे ओ बरदाश्त करैत छै आ हमरा बरदाश्त नामके चीज नहि अछि
हँ तॅं अहाँकेॅं जे वर हेतथि ओ शान्त हेतथि, बहुत अहाँके किछु
हँ हमरो लागि रहल य हमरा दीदी हमेशा श्राप दैय तू देखिएहेन तो सुधैर जेबा जाय कऽ
ओकर दियर छलखिन छलखिन पहिले बड़् बदमास आब शादी भेलखिन तऽ एतेक शान्त भऽ गेलखिन हन से कहल नहि जाय
ओ भऽ जाइत छै लोक एनाहे घर मे बदमाश रहै छै आ ओतय जाइ छै त ओतय शान्त भऽ जाइ छै हमर तऽ एखन बड् देरी छै ताहि दुआरे हम आरामसँ निश्चिन्त छी
नहि नहि कए लिअय हमरे भाायजी से शादी हमरो भाय कुमारे छै
हमर अखन बड़ देर बड़ देरी यै हमर मम्मी पापा कहैत छथिन तीन साल हमरा देख कऽ कोइ नहि कहि सकैए जे हम शादी करैवला छी
से तऽ हमरो सभ के देखि कऽ नहि केओ कहि सकैत छलै तऽ की करतै करय तऽ पड़ै छै गार्जियन सबके तऽ लगै छै कखन तऽ हमर भाइजीसँ कए लिअ ताबे सम्पर्कमे लाग जाउ
नहि एखन थोड़े ने एखन बड़ दिन छै ओय दिन झाजी हमरा खौझा आबै छलथि नहि अहाँ देखबै हमरा बहुते हम कमसँ कम पाँच साल अखन नहि डोलबै हमर झा जी जे रहथिन
पहिले हमर झाजी कहै छलखिन हँ अहाँ ल लड़का हम तायक हमर दीदी हमर दीदी कहलक हम जे जेबो त दू साल तोरा नै रह देबो आ अकर दोसर साल विहा के आब तऽ दोसर साल हेतै हम कहलियेन रेह कऽ देखा देलयो न कहलकै तोरा सभ लेल हमही छियौ काँटा अहाँ के बौआ के देखने रहू गपो केनें बड़ सुंन्दर लागे छै बौआ
हूँ पहिले नहि बजै छलै आब जहिआ से मूड़न भेलै हँ तऽ सब कुछ आब बाजऽ लगलै बदमाशो बड्ड छै माँ हमर अचार बनेलकै हम सभटा मसाला सब मिलेलको ओहिमे एक लोटा पैन डैरह देलकै
जा चलू बदमाशी केलकै तऽ बच्चे
हँ आब ओ अचारमे पैन देलासँ अचार तऽ सैरे जाइ छै ने माँ कहै छै दखै छी की करै छाउ हम कहलिए हू
अहाँ कहितियै ने जे उएह बदमाशी अखने बदमाशी करत ने बादमे तऽ नहि हेतै बदमाशी किया तऽ याद रहतै ने ई सब
मने म ओकरा जहन बुझै छै ओकरा पैन से अथी छै तऽ भने केलको
तहन तऽ बढ़िआं छै
तऽ माला दीदीके बच्चा किओ किछ करै छै तऽ मार देलक पटदऽ क बौआके त कते काल ओ रहतय त बहिन रहितो तऽ देने रहितै थपड़ै कहलियै ओकरा जेकाँ हम नहि न छियै
नहि नहि से आब नहि होइ छै बच्चाके थोड़े ने मारतय हँ तऽ ओ के ई थोड़े ने ओहिस सुन भऽ जाइ छै बच्चा मार खा छै त अखन अखन बहुत बच्चा छै छैना
बाब जँ जँ पैघ होइ छै तौँ तौँ भेल जाइ छै उकट्ठी कनि
से तऽ ओ अपने भऽ जेतै शान्त हमहूँ सब हमहुँ रहिय छोट तऽ कनि आ बड़ बदमास रहैए हम तऽ माथा कपार सभटा फोड़य लगै छलियै ता फेर पैग भेलियै तऽ कनि मनि शान्त भेलियै
भाई बहिन सभमे झगड़ा एखनो झगड़ा होइया कि आब नहि होइआ
के हमरा हमरा अपन छोटका भाई साथे हमरा दीदी साथे होइ छलै पहिले कपड़ा लत्ता ले पहिर लै छले हमर कपड़ा पहिनेे तऽ शरीर एके रंग रहै तहि लए झगड़ा ओकर कपड़ा हम पहिरबै लेकिन
तै अपन वला हमरा दुनू बहिन होइत छलै हमर वला पहिरै छलै तै हमरा नहि दै छलऽ
नाए हमर दीदीके की छै एखनोहु ओकर कपड़ा हम छू नहि सकैत छी ओकर इज्जात के बगैर
आब तऽ बड़ मानै छैथ ने
हम की कहु हम हमेश भीखमंगे हमरा मेकअप तेकअप के शौख नै अइ तऽ दीदीये लग रहे छै कहियो काल कहै छै तऽ कहब दीदी छौ कि तोरा लग कहियो नहि रहै छौ तै नहि तोरे भरोसे हम जीबै छी न ओकरे लग रहे छै सभटा आ बियाह भेलाके बदो एते ओना हम क्रीम पाउडर नहि लगाबै छी मुंह मे तुरत दाना
आहां त ओनाहिये स सुंदर छी तऽ की लगायब
तै इ बात नहि छै क्रीम पाउडर
करै छै
नाए नाए ए एहन से गप थोरे ने छै सु मेकअप तऽ सभ करैत छै लेकिन हमरा लड़का वला शौख है हम हमेशा लड़के के के बीच मे
अच्छ तहन तह जल्दी ए शादी करय पड़त ने तहन ने बड़ लगमे रहतैथ
नाए नाए शदी थोरे नहि खराब तखन ऐ ओ फासमे हम नहि फँसैवला छि
नाए हँ जी लिए एखन जे अपन जी लेब लाइफ
की हाँ आ दोसर गप छै हम दीदी के हालत देख रहलिए हुनका काज सभ करय पड़ैत छै ने आब
कै एक रंगके नहि होइ छै ओ सभके अलग अलग होइ छै
हमरा किछ नहि आबैए हमरा रोटीके सिवा किछ नहि आबैए बनावल हमर दीदी के सभटा आबै छै
कोनो एहन गुण छैहे नहि जे ओकराने छुटल छलै सभटा आबै छलै
धीरे धीरे सीख लै छै हमरो सबके किछो नहि आबैत छै लेकिन गेलियै तऽ आब सभटा सीख लेलियै एतह किछो नहि करैत छलियै
तऽ अहाँके शादीके कते दिन भऽ गेल
चार साल भेलै
बाह तहन चार सालमे एक्सपर्ट भ गैला सी
हँ तऽ ई छलै ने हम मतलब स्कूल कोचिंग ई सब करै छलियै शादीके बादो कनि कते दिन तक गेलियै प्राइवेट स्कूल तऽ ओहि सबमे लागल रहै छलियै तऽ अपन माँ अपन करै छलै सभटा सुबह चलि गेलहुँ तऽ अयलहुँ दू बजे कहि
दुरागमन भेल कि लेटसँ दुरागमन भेल कि संगे दुरागमन भऽ गेल
हाल मे भेलै ने दुरागमैन
अच्छ तैं आब इ एक सालसँ अपन रहै छै तैं तऽ स्कूल अहाँ स्कूल में पढ़ाबै छलियै पहिले
हा पहिले पढ़ावे छलियै कुमारियो मे पढ़बै छैलियै चार पांच साल पढ़लियै फेर शादिओे क भए गेलै तऽ हमरा सभके संगे होइ छै फेर शादियों के एक साल बाद पढ़ेलियै ताहिके बाद ओत चलि गेलियै
तहन तऽ बढ़िआँ अछि हमरा '
एखन आब फेर उहे मे लागब
हमहुं एखन हमहुं चारि पाँच सालसँ होम ट्यूशन पढ़ाबै छी
लेकिन हमरा देखि कऽ लोक कहि दैय जे मास्टरे बच्चा छै
अच्छा आओ बच्चा अहां लगबो करै छियै ने
हमर अथीमे छथिन एकटा दादी ओ बार बार कहतै कि आब तोरे बियाह ले मोन दाई ई मोन नहि राखू तहिन अहाँ जल्दी जायब
ह
हुनका बड मन लागल छै नहि नहि लड़का की देतथ जे हमर दीदी छोड़ि देना छै जकरासँ हमर दीदीे नहि भेलै नहि केलकै से लड़कासभ उठा कऽ दऽ रहल छथिन कहलखिन एक बेर तऽ ' हम कहलियै ने एक बेर तऽ रिजेक्ट भेल छै हमरासँ हुनका साफे पटरी नहि खाइ छै
हा
तऽ ओहो बदमाश हमहूँ बद हम तऽ जवाब ठाँंप पर ठाँइ दऽ दै छियनि त अपन पहिल अपन के कर बादमे हमरा करायब एखन हमर माय बाप निश्चिन्त छथि आब हम एकेटा रहि गेलियै
हू
की छै मां समाजके पहिलेहे आँखिपर चढ़ि जायब
हँ आने कऽ आने सभसँ पहिले देखत अपन ने अपन धियपुता छियै भले ही तीस वर्षके भऽ जाय
शादी भऽ गेल छै एतय आबि गेल नैहरा कते दिनसँ छै भन्सा जड़ऽ लगैत छै से
हँ भेर जाइ छै
पुछिे जरी खैया रबीके
आ हरो बा त अहाँके की मतलब हमर माय बाप की खायब ने हम
हा
कहिया जेबी एहन एहन पर मोन होइ छै जे मुह दिय गन जाकऽ
तो प जेबही किी रहबही तहन
आरो ताहि पर तामस एते कठिन से आबे छै छी तेय पर जाइ